की करै छै
ए सुतल त लिय
छा चलबे ह घूमय लेल क
हू आइ कनट ल भया
आँ
आइकनट ल य
हँ आकन लब चलू ततम सूटे सब नहि आनिय छिय
कह छै
के नहि आलै तब साड़ी
आह त गनती है बौआ आमे नी
अहाँके कैके छैइ ने
ह अहाँके अपनो दिमाग नहि या
ह
ह
त माँ क हाथ क जे खा क लग
कनि करै ल फकत
हू
ओ नहि मनप ओना ब बढ़आ लागै छै जुठार पिठार मे बनाबै छै फालतू के
किया रोज करै ला खरीदिय हमरो हाथके कोनो खराब नहि होइया
खराो तऽ न होय ह रो ई एकर टेस्ट अलग होइ छै
सब अलग अलग हाथ के अलग अलग टेस्ट होइ छै हर रंगग के आदमी बनबै छै
ह अचछा कह
हमाँ कनि रोसवला बनबै छी अपनासँ ओनाही बनबै छी
रस वला ताद म आबै छै ने
हँ हमसभ बनबै छियै प्लेन आ ओहिमे ध हमहूँ रस धरै छै इ पूरा सुखा दे लटपट रहलक चलब तब अपना दुनू घंटा बौओ के लऽ चलबै हँ
ओब द करतै
कथे
ओ रहबे नहि करते अतने
हँ ठीक छै चल त पा तऽ बाहर चै
ह्म
ह्म माँस सोचे छथिन आओर सभ ठीक अछि एतय तऽ घरमे एतऽ सामानो नहि छै
कहाँ
ए त माँ के समामान सब एकोगो नहि देखे छियै न छै
कथी सब नहि छै से
चीनी नह छै
चलो त लोभी छी जात
अपना कार्डमेी पाइ
ह देखै छियै मागकेेै छ ओहिमे दू हजार उठा दै छियै
हँ
की करबत ने
हँ ओतबै तक समान त
ओकरट पाय छै हम नहि
आ
सलमानके पाइ छै ओहिमे म छै
की करबै हमरा तऽ ओह सभके टेंशने लागल केना केना कऽ कऽ कर्जा झाड़ू
हू
हँ बाद भ न करै छै कहती ह कतेक महिीना तीन महिीना मदद करे घरमे
आँ
कहति कम से कम क मोनूके दू महना ती मदद करब कनि मदद करते तऽ हमहुँ कर्जा छाड़ि लेतो हमहुूँ कनि आग बैठतियैनामे एक रुपे नहि बचैय
अच्छा
हू
हू ठीके बात छै
हँ
ह
कतू सु कोन वास से नहि बझाइ छै
कथे
आ से सब नहि बुझााय छै कतहु से कि ह कतऽ ह छै
ह
नहि किछु मात हँ चलैय आ
चाय त बनत पी
की कहै छी
सह बनै छै क
चाय पीबै की ह केन बला चाह पीब
एन बल हो छै
इलायची बला तऽ पूछै छियै हमहाँसँ इलायची इलाायची छाय तब ने बनतै इलायची बला ची देखियौ नीकसँ बतियेबै ने दस मिनटके दस मिनट बढ़िआँसँ तल दसे कॉल में हजार रुपैआ दै छै ह एक कल सए रुपैआ छै दस मिनटके नओ सए रुपैआ आबि गेलै ने हुनका मेन धनिय के बड़ छै ने धनिया बहुत तेज छै बुझलिय अपन बड़ के खाली करबाबै ल ठी करै छै ब बो ब उठत अपने अख हँ अपने उठ ह
ताकििया लगा देलकै ने
तटकिया लगा देने छियै ओकरा दुनू तरफसँ तटकिया लगा देने छियै बौआ के लगा दिय दुनू तरफसँ यदि गिर जायत गिर जाइ छै जान भ दै छै
हँ
हँ कहू ने
की बतै
नहि किछु माटे बर्तन धोइत छथि
हू
आऑ
हू
अहाँके बेटा अछि एक कॉल परर सए रुपैआ छै ने जतेक बात फेरबै ओतेक पाइ आबै छै एखन तक नहि देलकै नीकसँ नहि बतििया रहलै ता लेल नीकसँ जब बतियेबै खाना पीना रिलेटेड मैथिलीमे तऽ पाइ देतै
ठीक त माँ के दऽ दै छी त म चार बाद क बहु
एखन एइ कॉल कऽ लियौ ओकर बाद फेर माँ ओ मे लॉगइन कर ने दिऔ तऽ पापा वला फोन पर करबै माँ अपन बतिया लेथिन हू
हँ ठीक छै
जेह माँके सए रुपैआ चलि एतै
आठ बाजब
आओर सभ ठीक छै देखललियै हन पपा के बौआ की सब आइन कऽ रखि देलखिन हँ चॉकलेट जूस देखतै तऽ कहतै अखने द दियौ
हँ
हू
एक बार देखतै तऽ बार बार कहतै वैह चाहि आउर
उहे ले तऽ नहि देलियै एक बार देखियै तऽ फेर बार बार रोज कहतै के दे आउ एकटा देखे छियै न कारटून लेल न को घिनबे नहि
यह आदत छोड़ब दै छियै
ह एते न कारटून के आदत छेरा आइ ध देलियै आय देखै छियै करिया भ गेल तेल छोड़ देब न कराहि मे जे बिलकुल करिया भऽ जाइ छै न हँ
हू
कहू आउर सब
ठिक
लोहिया मे सबटा छुइट गेलै बुझलियै
हँ
हँ तरुआ खेलियै
हँ
हू अथि के चाउरके आटाके चाउरके फुला कऽ तब तरुआ बनै छै अपना सभके इमहर प्रसिद्ध तरुआ उएह छै ओकरा फुला दियो ओकर बाद ओकरा पीस दियौ तहन ओहिमे कनि लहसुन पीस दियौ आ नमक हरीदी आ मिरचाइ पाउडर धऽ कऽ मला दियौ ओकर बाद ओहिमे ओ तरुआ सब दियौ की
हू बढ़िआ छै ओ
हँ
रानी चइल गेल
हँ चलि गेल
के आइल छलै ओटो मे यै
कथी
कोन के आ रेजिस्ट्रेशन छ रहल रहलै
ओ छौड़ा छलै ओकर नन्दिनीके भाय नन्दिनीके भाई आइल छले
सुबह मे एले तऽ अखन गेले ओ आँ
हँ सुबह अखन न भेलै हँ अखन गेलै है ने
नहि सुबह स्टेशन पर कखन आइल रही
ओ एखन ट्रेन देख लेने छलै बौआ देखियौ ने अमीषा के रूम मे जा कऽ पोटी कने छै अखन गेलिय तऽ पैर पर तऽ देखै छी तऽ पोटी कैल छै देखियो बच्चा ने बहुत घी नास्तिक भेल जाइ छै पोटी कने छै रूम मे रूप म आइब कऽ
क दिय त
ओ तऽ हम करबे करबै हमूँ तऽ जे कह छी से तऽ हम करबे करबै खेलकै नहि किछो कयल आ देखियौ पोटी केहन करिया करिया कऽ रहल अइ
तऽ ओरियो खेलके ख बिस्कुट तऽ हेते ने करियै
ओ हँ दू टा बिस्कुट उएह ने खा कऽ अपन पेट भरि लेलक छौड़ आ खाली ओरियो बिस्कुट खाायले करै छै साफ है आइब्रो वी एक बेर आइब्रो भ नीक बनेलक आ नहि नीक बनेलक सबटा केश छोड़ देलक रातिमे गेल रहली ने किसभ ओनाही छोट छोड़ देलकै आब जेबै तब ने कहबै कि ठीकसँ ओनाही नहि बनेने छै
ठीक य
ठीक
ठ छै करू तन फजे बात